हेलो
हेलो
हँ गोर लागे छियै
नीके रहु ठीक छी
आ ह
की करै छी
हं खाना तऽ नहि बनत
खाना तऽ नहि बनतै भोज छै आय अच्छा तहन त बढ़िया छै दाल भात आरामे छै तखन
हँ त जाज छी बहुआ छै
छै खु बु अच्छा हु बौआ ठीक यऽ ना
ह
आब कनी दाइल बनेब हँ मसभके तऽ दालिए भातके हैत
हँ दाइले भात के
हम दाइले भात खेबे हं अभ बड़ हमरा आ देखियौ बड्ड अथी गर्मीसँ माथा उठि गेलै तख कतेक दऽ साँझमे ठण्डा तेल लेलहुँ ठण्डा तेल लेलहुँ तऽ कनि लागैए बड गरमी छै मोन अब तब जेना लागै छै कनी ठंढ़ा में हावा लगबितिऐ ह हूँ
अ बड गरमी छै त ओ तेनहिते आइग बरसय
तऽ आइगक बरसै हँ अ पनि जे कनि चारि बुंद भेलै से ताहिके बाद आओर आइगे लागैत छै उझिल देलकै हॅ
पइन भेलय या
हबा एकदम बन्दे छै पाइन बन्द भ गैलै तिल छी गरमी भरोसे नहि होइ गरमी कहिया बिततै आब
ह्म
नहि खाना खायके मोन होयैत नहि कोनो काज करैके मोन होयैत किछु करैके मोन नहि अछि किचन घर जाइत देरी साँझके मोन अथी लागै छै भऽ जाइ छै
लाय के मन नहि होइत रहै छै गर्मी मे
रहै छै हँ दिनके कनि नीको लागैत छै राातिकेऽ नहि मोन होइत छै
आब अहाँके खान हमर खाना चढ़लैए आर आलूके भुजिया बनबै छै कीये पूड़ी कहलकय ईसब छानेलहु पूड़ी बनाएब भुजिया पूड़ी खा जेतै एकरासँ बच्चा सभकेँ तऽ मोने होइ छै जे खाइ ओ खाइ जे बनबै छै तकरा ने होइ छै
ह
ह हँ हं हमरो सबके जे केक बनाकऽ देए तऽ नीके लगैत खाए मे
ह ह
एहि सभमे आओर टाइम लागत रोटीमे चीज जल्दी जल्दी बनि गेल
एक गोटा बेल नहि गेल जल्दी भऽ जाइत छै आ सभ एक हाथी दुनू ची ई करू तऽ बहुत टाइम लागि जाइ छै
बोलिय पढ़ी जाइ जे गर्मी गरमी छनबो खाइय जहिए
बेबेल
प्र बम य बरक चातै सएह करबै हँ सएह करै छियै ह कोन ककरा दैके छै घरेमे पेटेमे जाइके छै
ह
तऽ ओ काकियोसँ नम्बर लऽ कऽ जुड़ि ले ओ काकीके पूरा पैक भरलै जे हमरा तऽ खत तऽ हम बोलूँ हमरा बेार बार फोन कर छथिन करैके लेल
ओ ने मम्मी ह ने हँ केने छलिय ओ कहलखिन कि एखने हम बात भेलै हमर ह ह
काल्हि तेना बात करै छलखन एखन की कहब कहब बादमे नॉर्मल कॉलम
ह
हँसी लागत तेना तेना बात करै छलखि कहलियै एहि सभके फोनमे बात अथिेसँ करबाका दकै ने तते हल्ला करै छ तहन तऽ आइ ओहन कोरोनाके फेर आइ छओ सए रुपैआ आबि गेलै हमर एखन तक नहि आयलै ह त रुना रुनाे आइयो छओ सओ रुपैआ आबि गेल
कोन
नहि हमरा कहाँ एयल हँ हम कहलियै पुछलियै तऽ कह आबि जेतौ टेन्शन नह
ह
ह ह हँ आबि जेतै कते लोकके जल्दी दऽ दै छ से कतेक लेट लागै छ
ह
ओ तखन जे कहलिय खुले नहि र ह से अहाँक खन जे हमरा कहलियै जे आबैए मैसेज आयल तऽ इएह आयल छलै खोलैल नहि ओ ख जे म रफ्रेश क अच्छा
त फ
तखन भऽ गे ह ताहि दुआरे एतेक दिनसँ से बुझा नहिछै बुझल त भ गे
ह
बौआ कतऽ य
ओ
हौआ बाबा एलखिन हे जल्दी बु के जल्दी आब जाय ह ब ब त पूछ कर र ह कनि घुमा फिरा दै छथिन नहि ते बेसी लगग भ गेल छै
हूँ ह आ
ह
ह्
ओर
पआ स क
सब ओर
ओ
ओ अखस बनि गेलै बौआके दाल
नहि नहि अच्छ
आ नहि अबसाद हो आत अच्छा दलिया नहि बनबै छै दाललेट
आ याद न या
अच्छा बना दै छै एखन तऽ दालि बनल त रोटी मे अपन बाप रे बाप
ओ
हूं अहाँ लग कए गोटाके नम्बर गेल यए
कहाँ है ककरो क ग्रुप में खाली नम्बर
खाली नंबर हय
आ हमर चालू नहि भेल छलै तऽ हम ककरो ककरो कहबो नहि करै छलियै एखन
ह च हँ तऽ आब कहबै ने जेनाकि ओ दीदी के कहबनि अपना बहिन
ह
तऽ हुनको नम्बरो ओ तन दीदी के नम्बर य हनका हँ अच्छा चालू हेतै तखने ह आ मामी क कहल त
आओर किछु शखइल ने
अच्छा कहल अथी ओ मामी ज कहलियै ने हँ हँ नीक रहतनि ने जुड़ि जेथिन तऽ माँ केने पूछ आ पुछली ओ कहल नहि क
क खु त काज करतै नहि तऽ फायदा
पथीके माँ एना नहि भेलै खोलि लेल खिन काज नहि कयेलखिन फेर हौआ चालू कयेलखिन हँ एतेक दिनसँ बन्द कयलनि ह कॉलिंग वाला क ले छै ओहि सब मे सब के भ जाय छै तऽ नहि ने जेकरा लग मे आदमी नहि रहतौ ओ केना करतै
ठ कह छै न बूझ तसत जस हस ने ब ब काज नहि क त की ख
हू अपन हँ हुनका जोड़ि देबनि तऽ तीन गोटा घरेमे भऽ जायत तऽ ओतऽ फोन करबै तस ओतऽ फन कर
गू बुझै छथिन मगर हुनकाता ए झंडा नहि छनि ओ फ्री छथिन
ककरा
ओ तऽ हमस
हँ हँ ओ ऽ फिर ओ तऽ अपन सब जगह नहि तऽ अ हँ
ह
मदतो कऽ सकैत छनि हमसभ
हँ हँ हँ जे नहि बुझथिन तऽ किएक नहि करबै हं पाल स अ दूधत दू हुनकर काल्हि अथी छनि भैंसूर त
ह ह
आ
हलियान
तथ लेत छनि कखन खुत साँझम अ नहि म व ब मलेमास दुआर नहि तऽ जूनमे भऽ जाइतलय ह
ह
आ
ब्रम
ह ह नहि मानैत छन
कहि दियौ तऽ कनि भऽ जाइ छै न ह हू
सिटी बाज
ल
ह ओगर तऽ छोटकी कुकरमे बनबै ख ओ ह
गर्मी छी आइ ते आओर गड़ी लागै
बहुत लागै छै मोन जेना तहिना मच्छर आबि जाय बारिशसँ कत हत तऽ मच्छर दुनिआँके झील आ ह ह
की कहलिय आर पशन गाछ भी त तहिसऽ हँ ताहिसँ बेसी हरियरी कनि बेसी भऽ जाइ छै ने एहि टाइम मे तैस बेसी
हमरा सबके तऽ अहाँ देखने छियै पीछामे कते ङगल कुमरौरी कथ
ह
कथी क लेब हँ बनेने छी कनि मन कुम्हरौरी आ हँ हँ कनि कनि बनेने छ
ह हमर त हँ रहिये तऽ दुनू आदमी मिल के बनेलिए माँ कुम्हरौरी पेहले‌ ही बन